नमंस्कार
आब दिजेना सब ने सभ समाचार नीक छै अहाँके
आहाँ क त ने ऊँ यहाँ बैर ऐल छीयै न मिक सिक न
हँ हमरो सब नि छियै अब दही खाना उना खा लै छी अहाँके
यहाँ के तो खाना उना खा ली छी अहाँके बताबै छी की की खाय छी
न हमस खा ल छी खलियै खस्सी के मीट खलियै हे रोटी खलियै सलाद खलीयै हे हँ मौसम तऽ अभी नीक छियै लेकिन दिन मे काफी रउदा उगै छै धूप बहुत पड़ै छै
हाँ ई तऽ बात छियै ई त साहा सारा जगत बात छै बहुत पुरान बहुत की बोलै छै
अहाँके कि खेलियै एय
अहाँ के तऽ खयनी चिकन आ इहे पापड़ इहे करने छी अहाँके बताबै छी ने कि की खाय छै
ह्म हम भी ख खयलियै यऽ बतेलियै ने आओर बतै छी ने पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक चलै छै यहाँके
आ कोन कछामे होइ छै
हम पढ़ै छियै बारहवीं कक्षामे अहाँ की किस अहाँ क किस कंक्षा मे पढै छीयै की
अहाँके तऽ पढ़ै छियै नाइन्थ कक्षामे
चलियरि और बतै छी ने आब
देखके अछा
विषय इतिहासका बहुत नीक लागै छै हिंदीका भी नीक लागै छीयै
अहाँके तऽ बड़ा नाक नीक नीक चीज पै छै अहाँके तऽ नीक ई तऽ नीक लागै छै विज्ञान हिन्दी ई सभछै आओर बताबै छी
चलियै आओर बतैयै न अहाँ के पेंटिंग करे के शौक छै के
बहुत पेन्ंटिंग अच्छा कर लै छियै छैना होइ छै
चलियै काफी नीक छैयो अहाँक आबै छी त बना देबै छी
बहुत नीक बनाबै
आओर बतै छी कहीं घुमने के सोचै छी अहाँके
अहाँ के तऽ घूमने के सोचै छी पार्क वार्क कही चलै छी ने वाटर पार्क छै
ह्म हम सोचै छी नेपाल घूम के आबै छी काफी नीक जगह छी व पहाड़ पर घूमै छी हम
ई तऽ बात छियै अच्छा जगह छियै कहियो चलै छै ई तऽ कहै छै हमी चलै छियै
हँ जरूर कहबई और बतै छै ने ओ गर्मी गर्मी पड़ै छै अहाँके यहाँ बहुत
इहाँ तऽ पड़ै छै बड़ा गर्मी पड़ैय छै अभी दुपहरमे मेघ बरसै छै लेकिन तहिया देर बरसै छै दस पन्द्रह मिनट छै ओकरा बाद खतम हो गेल छै
चलियै और धूप मे बाहर न निकलबै
अहाँ बाढ़ इधर का बाहर न निकलै छियै ने गर्मी मे किसका मन करै छै ई बाहर निकलेके
ह्म ह्म
अहाँके निकलै छियै क्या
ह हम भी न निकलै छियै आब निकले छियै तऽ हाथ मे छाता लेके निक के छियै पानि लेले छियै साथ मे
बहुत बहुत गर्मी लागै छै माथा उ जाइ छै अब गिर जाइ छै कि कब गिर जाइ छै
आओर बतै छी खेल मे फ्री समय मे कोन कोनसे खेल खेलैत छी अहाँके
अहाँ इधर कतहु खेलैत छियै हॉकी बैडमिंटन गुल्ली टयार आओर कैरम बोर्ड आओर आइस पाइस आओर यहीसभ खेलैत छियै ऑनलाइन गेममे फ्री फायर खेलैत छियै
ह हम भी हम भी खेले छियै क्रिकेट फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन वॉलीबॉली लुकाछुपी आओर दोलापती सब खेलै छियै
से तऽ बड़ा निकली ठीक
ह अहाँके गुल्ली डंटा खेलै छियै
अहाँके खेलैत छै ने गुल्ली डंडा तऽ ओ बहुत खेलैय छै बहुत मजा आबैत छै बहुत लड़का सभ छै ने तऽ ओ सभके बहुत मजा आबैत छै अहाँके मजा आबैत छै
ह हम भी बहुत खेलय छियै
पहिले बचपन मे खेलय छियै न त बहुत पदाबै छियै बच्चा सबके अहाँके पदाबै छियै कभी
हँ हम ओतना न खेलय छियै गुल्ली डंडा ई सब खेलय छियै क्रिकेट सब खेले छी फुटबॉल के छी
छी ने उसमे एक बार मे तीन दान मिलै छै उसीमे मारै छियै एकगी दूगी गिन के इहे ने होखै छी गैके भुला गई छी न इसीलिए
हँ आओर खेलय छियै कंचा खेलय छियै
बहुत कंचा तऽ बहुत के बोलै छी ने कंचा हमर फेवरेट रहै छै लेकिन आब छोड़ि देले छी ई सभ खेलल लेकिन बहुत जीत जीत कऽ बहुत रखल छियै
आओर बताबे छी ने मोटरसाइकिल चलाबे आबै छी अहाँ
अहाँके रखै
हँ सब रखले छियै कि गी भूला हो गेले छै
ठ य ह अमल सम
हँ अबै छी चलाने
अहाँके कोन कोन बाइक चलावन अआछ लागै छीयै
हमरा सिर्फ स्प्लेंडर चलाबै छी
की की
हम स्प्लेंडर चलाबै छियै
के ड्रीम बाइक होइ होइ छियै
हँ हम सोचै छियै कि बुलेट लिय छीयै कभिके
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक सोचै छियै
आओर बतै छी ने आम के सीजन चलै छै तऽ आम उम खाइ छी यहाँके
अहाँके तऽ आम बड़ा खाय छियै मन भर जाइ छि लेकिन का कहै छियै कि हर साल नहि आ आबै खाय छीयै अहाँके बताबै छी ने अहाँके सुननेमे आबै छी कि आम के बगीचा छियै
हँ आम के बगिचा त छियै आम के बगीचे मे लगाई छियै डालमा बीजु मालदेव ई ई तीनू लगाय छी
अहाँके कितना पेड़ होइ छियै
पेड़ यही पाँच छे पेड़ होइ छै
मतलब कम से कम एक दू क्विंटल निकल जाइ छियै
हँ
तऽ अहाँके तो बड़ा ठीक छियै
अहाँके आम उम लगै छीयै
आम तऽ लगाइ छै लेकिन ज्यादा पेड़ ना छि दू पेड़ छै मतलब खाय भरि निकल जाइ छि पक्का आम खायला निकल जाइ छै आबै छै ने कभी खिआइ आबै छै अहाँके
हँ जरूर आबै छी
हँ
आओर बतै छी ने जलेबी उलेबी खाय छी अहाँके
आ के त न पै छै
हँ ओ पौधा जौन जिलेबी के होइ छै फड़ै छियै हम खूब खाय छी ओ
नहि तऽ ओ फड़बे नहि करै छियै पता ने काहे ने काहे फड़ै छियै की बोले छियै
कहै छी खाजा खजूर खाय छी अहाँके
अहाँके तो खाजा खजूर बड़ा खाय छै अ इधर तऽ बहुत खाजा खजूर होइ छै आ खाय छै आजी खाय छै अहाँके खाय छियै
हँ हम भी खाय छी लेकिन अभी ना खाय छी कोनो कटबे नहि करै छिय तऽ कैसे खाय छियै तऽ हम कैसे खाय छियै
आ आबै छी ने यहाँ क भी खिला देबै छी यहाँके
हँ आबै छी कभी आबै छी तऽ खिलाइ छी
लीची ऊची खाय छि ए सीजन
हँ लीची खाइ छी लीची इस साल महगा मिलै छै बहुत
कितना मह
बहुत महंगा मिलै छै तीन सौ दो सौ तीन सौ सैकड़ा मे मिलै छै
अहाँके तऽ बड़ा महंगा मिलै छै
ह अहाँ यहाँ कैसे मिलै छियै लीची
इहां तो मिलै छै कम से कम सौ डेढ़ सौ रूपे सैकरा मिलै छै
चलियै ओर बतै छी ने चलबै कल घूमे चलबै छि हमरा साथे
की बोले छिये
कल हम कही घूमय चलबै छियै हमरा साथे
चलै छी न आबै छी क कल आबै छी चलै छै मन तऽ घर लागै न छै लेकिन का करैत जाइ छी कभी घूमे भी चलैत जाइ छै आबै छी कल चलै छीये घूमे
चलै छी गोलगप्पा खिलबै छी अहाँके ओर फिर अथी खिलबै बिरियानी मोमोज चाउमीन सभ खिलबै छी
अहाँके बिरयानी बहुत पसन्द छै
हँ बिरियानी काफी खाइ छी
हम भी खाइ छी बड़ि
आहा के काफी नीक लागै छि ना
की बोले छिये
नीक लगे छि बिरयानी
हँ नीक से बात कर कऽ बहुत अच्छा लागै छै
ह अहाँके भी बहुत नीक लागै
कभी और बात करै छीयै ठीक छी रखै छियै रखै छी रखै छी